हलो जाल।
जय झूलेलाल।
और कहिड़ो हाल, बढ़िया? और, मां अयोध्या मूं, अयोध्या, अयोध्या।
आयोयोतां
हम्म त।
अच्छा, मां खंडवा मां। हलो हलो हैलो हलो
लो हा हा, हाणे अचे थो, आवाज़ु ॿुधायो, ककथां ॻाल्हायो था तव्हां?
मां खंडवा मां।
खंडवा मां, अच्छा, और ॿुधायो।
ॿियो तव्हांजी एज छा अथव?
मुंहिंजी फिफ्टी सेवन।
अच्छा, अच्छा, अच्छा मम्मी आहियो?
हा, बिल्कुल आहे। तव्हां छा त विरायो।
मां, सेवनटीन मां सत्रहें साले जी आहियां।
छा, कयो था, हिन समय में तव्हां?
मां, स्कूल में डांस टीचर आहियां।
अरे वाह, इंटर बीए इंटर में आहियो न तव्हां?
जी।
ॿारहें में हूंदो न, ॿारहें में?
ॿारहों पास थी, वियो आहे मुंहिंजो।
अच्छा, त डांस सिखाईंदा आहियो, की और बि पढ़ो? पढ़ो, था पिया?
हा। मां पढ़ंदी बि, आहियां न कॉलेज हाणे एडमिशन चालू न थियो, आ बाक़ी कॉलेज, एड्मिशन कराए छॾियो आहे।
और कहिड़े स्कूल में डांस टीचर आहियो?
मा यूनिक अकैडमी ईते हिकु स्कूल आ।
अच्छा, इंटर कॉलेज।
ह, हा।
हा। न, त कॉलेज केहड़ो कंहिं महिल वञो तव्हां?
मतिलबु कॉलेज अञा चालू न थिया। असांजे हिते कॉलेज मतिलबु अगस्त सां मेम्बर मे चालू थिंदी।
त कहिड़ी साइड खई तव तव्हाणे?
मै बी कॉम कंप्यूटर।
बी, कॉम कंप्यूटर अच्छा, अच्छा, कहिड़ी, कहिड़ी? तरीक़े जी डांस सेखारींदा आहियो तव्हां।
मतलब मां ईअं, ईंदी त मूंखे सभु आहे। पर स्कूल में न मूंखे सिर्फ़। प्राइमरी बैच मिलो आ मतलबु फर्स्ट टू फिफ्थ त उन्हनि खे त फ़िलहाल उ त नंढा ॿार ई आहिनि, त हुननि खे थोरो बहुत बि, उ करे वठनि त वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। माना मतिलबु हाणे अञा जॉइनिंग कई आहे मूंखे फ़िफ्टीन टू ट्वंटी डेज़ थिया आहिनि।
अच्छा, अच्छा।
त मां, धीरे, धीरे वञा हुतांजे ॿारनि खे
वैसे तव्हां छा सिखो ता, डांस में ॿियो बि छा सिखो था केड़ो पैटर्न में, केड़ी तरीक़े जो?
मैने कंटेमप्रेरी, कथक, शफल, सभ सिखी है।
अच्छा अच्छा, कथक में छा, छा सिखी रह सिखाए रहियायो? छा, छा सिखो तव कथक मे?
कथक त जीअं नॉर्मल हूंदी आ, बस उअई वधीक मूखे कथक में इंट्रस्ट न खंयो मानें।
अच्
अ हा
काथौं, आहे उते कुछ इन्स्टीट्यूट आहिन, खांडवा में? हे सभ सिखया काथों वठो? हूं
त खंडवा मां ईं, बाकी जीअं ईंअं नॉर्मल ड्रांस हूंदी आ प्रोपर, उहा मां नाग नागपुर मां सिखी आयां।
अछा, अच्छा
हा, उते मुंजी मासी जो घर आ।
हा, त हुते कंटक टैरी घणा महीना सिखौ?
मां ॾेढ़ ॿ महीना हुते रहिंदी आयां, मतलब हर साल वञी करे।
अच्छा, त हर साल कुछ न कुु
कुछ न कुछ हा, कुछ न कुछ मां हुते जोइन कंदीयां, मतलब जीअं इतां स्कूल जी छुटयूं लॻंदयूं हुयूं और मां हुते मुंजी मासी जे घर वेंदी हुयम।
न न सुठो आ, रहणो बि हुजे, हूं।
वॾी सिटी आ न हूअ, त हुते वधीक मतलब
उहो त आहे ई आहे, हूं।
नंढ़ी सिटयुन में एतरो कोन्हें को।
हा, खंडवा जो बि नालो आहे ख़ैर उते कंहिंजी पूजा थींदी आ, उते केड़ो मतलब साईं हुते, केड़ा साईं एन हुते?
हेई झूलेलाल मंदिर बि आ।
ऐं
अएं इते हो शांती प्रकाश आश्रम बि आहे।
हा, ॿुधो आ मां, और, और केढ़ा केढ़ा टिकाणा? हूं, हुते केतरा माण्हूं रहंदा एन सिंधी, खंडवा में?
इए त मूखे न ख़बर आ।
ॾाढी घट सिंधी एन, जाम माण्हूंअन, जाम आहिन अच्छा।
हा, मां प्रौपर सिंधी कॉलोनी में ई रहिंदी आयां।
अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा त इहो ॿुधायो? की तहां सिंधी में कुछ, पढ़े र पढ़ी रहियायो?
मतलब?
सिंधी में कुछ सिंधी में कुछ पढ़ी, पढ़ाई कई तव सिंधी में?
ॾाढ़ी नंढ़ी हूंदी हम, त असांजे हिते सिंधी क्लास लॻंदी हुई।
अच्छा अच्छा
हा, त मां हुते वेंदी हम त हुते असांखे पोयम सिखाईंदा हुया।
अच्छा, मतलब फुल कोर्स कान क्यो तव, स सेर्टीफिकेट कोर्स हलव् ता प्या, एन, सी, पी, एस एल पारां।
इते कोने को उहो कुझ बि।
अच्छा हुते कान्हें अ
न खंडवा में हे सभ कोनें, अयोध्या में आहे छा?
खोड़ खोड़, हिते एम, ए बि आ, सिंधी में सिंधी में एम, ए। करे सघंदा आहियो एन सी पीसी एल पारां एडवांस डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा कोर्स आहिनि। ऐं, काफ़ी तरीक़े जी सिखिया आहिनि हिते। ऐं समर कैम्प में बि
कुझ बि कोन आय हिते त ईअं कुझु बि कोन्हे बसि हिते सिंधी क्लास लॻंदी हुयूं मां नंढी हूंदी हुयमि त वे त वेंदी हुयम हुत्ते।
अच्छा अच्छा, ऐं हिते त काफ़ी चीज़ आहिनि असांजे पास खोड़ किताबूं आहिनि असां खुदि ट्रांस्लेट कंदा आहियूं इंग्लिश टू सिंधी। ऐं घणाई कम मिली सघनि था सिंधी प पढ़ी करे और पढ़ाए करे पढ़ाए करे घणाई कम मिली सघनि था। त हिकु किताबु मां पढ़ां पई शब्दनि जो डार्क काफ़ी बढ़िया पढ़ा पई त इ परम अभी चंदानी जी हुई। शब्दनि के सम हिनज बड़िया चीज़ा लिखियल आहिनि शब्दनि सम्झण लाइ सचेतीअ जी जड़ अंदरि बुनियादी फेरो आणणु निहायत ज़रूरी आहे। अगरि कंहिंखे बि कोई शब्द चवंदा आहिनि न शब्द जो तीर वॾो हूंदो आहे।
साई ॻाल आ हम्म
हा न चवंदा आहिनि की ॿटीह ॾंद अथव त ॿटीह बार सोचे करे ॻाल्हायो।
सही गाल आहे।
हा न अ सचाई सचेतीअ में जेसि ताईं हीअ बदल सदल मुकमलु तरह न आई आहे तेसि ताईं हुनजे सभिननि सतनि ॿियनि सां रिश्तो नातनि में जेकी मुंझाईंदड़ ऐं ॿिया इख़लाक़ी मसइला रहनि था तिन जो हलु ॻोल्हे कढणु मुमकिन न आहे अगरि हिक रे सां रिलेशन में कोई बि वि विच में हा न पंहिंजे जेका बि असां मिट मैटर आहिनि हुनजे विच में कोई बि हिकु कूड़ आयो या कंहिं स साहेड़ी में मतिलबु सहेली में कोई बि कूड़ आयो त छा थींदो उहा मुंझी वेंदो उहो सच्चाई कान्हे त मुंझल मुंझल माण्हू लॻंदा ऐं उहा ॻाल्हि ई न लॻंदी जेकी हिकु हिकु नई ॻाल्हि अची करे निकिरी पए
हा
हिन दुनिया में न सिर्फ़ु ॿारहीं तरह इखलाक़ी अनासरु दख़ल था डेन पर अंदरी तरह बि आब अखलाकी रहन था जीआ वातावरण जो प्रभाव चवंदा आहिनि न वातावरण जो अनुवंशिकता ॿिन्नि जो प्रभाव पवंदो आहे हिकु त पंहिंजे घर जो प्रभाव पवंदो आहे असरु पए थो ऐं हिकु ॿारहों जो बि असांखे असर पए थो त हीनल करे दुनिया में यथार्थ लाशण सवलो न आहे की सच छा आहे इहो तलाशणु इहो सवलो कन्हे हकी हकीक़त हिकु गैर मामूली शइ आहे
हा
ह न हक़ीक़त, हक़ीक़त छा आहे?
गैर मामूली शय
की मां केतिरो कूड़ ॻाल्हायो आ, अगरि मन में मु अगरि मन में मुवााफ़िक़ चिटाई न आंदी वञे त पोइ यथार्थ ॻोल्हे लहणु आसान न थींदो।
हु।
अगरि मन में असां इहो ॾिसंदासे ई न की असांखे छा सच आहे, छा कूड़ आ? और अंदर ताईं असां पवित्र न थींदासीं त असां न ॻोल्हे पाइन्देदासे कोई बि चीज़
सही।
हाणे चिटाई
कंहिं ख़ासि फ़ॉर्मुले या विचारधारा ज़रिए न आणे सघिबी पर उहा सम्झणु मंझा निकरी निर्वार थींदी या सचेतीअ जे मुकमलु हदुनि जी ॼाण मंझा हासिलु थी पवंदी। ठीकु आह। सचाई असांजे अंदर ई वेठी आ हमेशह हिकु ग़लत कंदा आहियूं त हिकु आवाज़ अंदरो पाण ई घधणीअ जी ईंदी आहे। त उहा असांखे पाण ई वेही करे हिकु शांतीअ में ॿुधणी पहंदी और प्रैक्टिस करणी पहंदी।
त शब्दनि जो अर्थ सम्झणु तोड़े उन्हनि खे पाण सां आज़ादु करणु तमामु ॾुखियो आ। ठीकु आ, कंहिंजो शब्द अगरि लॻी वञे थो असांखे त हुनखे या ग़लत शब्द निकारे वठूंह था इहो हमेशाह कचोड़ंदो आ। असांखे, इनखे शब्दनि जी महिमा ख़ू वॾी आह उह ॾियारु आह। जाल आहे हिकु।
मिसाल तौर असां मां केतिरा सिंधी ॿोली ॼाणीन था इन करे शब्दन जो घणो करे अ र्थ ॼाणनि था शब्दन जो हवालो मत मतलब अर्थ या त शब्दकोश बी मिलंदो मतिलबु डिक्शनरी में मिलन्दो या असां उनीन खे को ख़ास अर्थ था ॾियूं। बहितर त इहो थींदो त शब्दन जे ॾार में न फसिजे। असां, असां कॾहिं कॾहिं छा थींदो न असां शब्द जेका आहियूं ॻौलदा आयूं लफ़्ज़, लफ़ज़ शब्द मतलब लफ़्ज़। लफ़्ज़ ॻोल्हंदा आहियूं की हिन वक़्तु छा थियणो घुरिजे लेकिन ॿार ॾिसो ॿार जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहिन त ॻाल्हाए ॾींदा आहिन। असां सम्झी वेंदा आहियूं, मा, मा, मा कंदा आहिनि त हुनखे पतो पवंदो आहे हुनखे रोटी जी ज़रूरत आ। उहे शब्दन जे धारन में लफ़्ज़नि जे धारन में न फसंदा आहिन। छाकाण त केतिरा ई माण्हू शब्दन सां गॾु ॼीअन था। कैसा गॾ ॼीयन, शब्दन सां गॾ ॼीयन था कि मां त इहो सही त कान चियो मइ ग़लत त कान चि यो। लेकिन असां मन जे विचार जा जेका शब्द आहिन, लफ़्ज़ आहिन, उहे त चई नथा सघूं।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
हिन करे हिन लाइ शब्दनि जो वॾो अर्थ भरियल आहे, असांजो सोच असांजो अहसास शब्दनि ताईं महदूदु आहे लफ़्ज़नि में अलामतियूं असांजी ज़िंदगी में वॾी भूमिका थी निभाए। जेको शख़्स सच छा आहे खे सम्झण थो चाहे - - ऐं शख़्स लाइ उन्हन लफ़्ज़न खे सचपच ॿुधणु - - ॿुझण - - ऐं पाण खे शब्दनि जे फ़ंदे खां आज़ादु करणु ऐं लफ़्ज़नि जे - - आदनि मां निकरी - - ॿाहिर अचणु निहायत ज़रूरी आ जैसे असां कंहिंखे चऊं ता की हाणे हिकु ॿार खे हिकु पीउ, सम्झाए तो लेकिन उनजे में कॾहिं-कॾहिं कावड़ आहे, कॾहिं गुस्सो करे तो। हा न। हैलो - -
हा हलो हा - -
हा कॾी कावड़ दो का कावड़े तो लेकिन उह बि त प्यार - - ह न अगर-अगर इ असां सोचूं कि मुंहिंजो पापा त मुखे डांटे तो पयो ऐं मम्मी त मुखे कमु कराए ती, लेकिन उहो प्यार आ न असां हुनजे शब्दन में असां हुन जे शब्दन में फसी पवंदासीं, सिखी न पवंदासीं, असांखे - - शब्दनि जे फदे खां आज़ादु थियणो पवंदो, कॾहिं-कॾहिं छा थींदो हिकु कई लफ़्ज़ जी बमाना हूंदी आ।
हा।
अॼुकल्ह त ख़ूब सारी हलन ती इन तरीक़े सां खिल माण्हू - - जोक बि ठाहे वठदा आहिन हुनजो।
सई आ।
त असांखे हर चीज़ दिल ते बि न वठणी आ त न त ॻाल्हाए ई न पवंदासीं हिक ॿे सां न - -
सई - -
त उहो ई लिखियलु आहे शब्दनि जे फ़ंदे मां आज़ादु करणु ऐं लफ़्ज़नि जे हदन मां निकिरी ॿाहिर अचणु निहायत ज़रूरी आहे हिन करे टक क्राओ या छिक ताण छा आहे या छाजी आहे या छा हुन छिकताण मां आज़ादु थियणु मुनकिम आहे उन्हनि सवालनि ते सोचण खां अॻु असांखे, शब्दनि जी अड़ावत या माना इहे समुझणो पवंदो ऐं शब्दनि जे सचेतीअ द्वारा ॻोल्हणो पवंदो त मन शब्दनि जे ॼार में कीअं तो फासे, असां मां केतिरा